ओ
तऽ आय के अपन सभके टॉपिक छौ आई पी एल
हँ ठीक छै
तऽ आई पी एल मे कोन टीम तोरा नीक लागै छौ
हमर फेवरेट अ मुम्बई इणडियन्स
तोरा मुम्बई इंडियन्स नीक लागै छौ हमरा तऽ आर सी बी नीक लागै छौ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हमर फेवरेट प्लेयर विराट कोहली छौ
विराट कोहली ठीके प्लेयर छै हमर तऽ रोहित शर्मा छै
हमरा दुनू नीक लागैया दुनू इंडियन प्लेयर छै ने तऽब देश के प्रेम छै तऽ दुन्नू नीक लागैया लेकिन तखनो
दुनू नीक लागैत छै लेकिन आई पी एल के टाइममे दुनू नहि नीक लागैत छै साथमे
अच्छा
आई पी एल के टाइममे अलगे नीक लागे छै
हँ से तऽ छै लेकिन आब किछ कही आब कनि पहिलेसँ सुधार भेलैए आर सी बी मे
ह फेवरेट मतलब कैप्टेन कोन छौ तोहर
कैप्टन तऽ हँ कहि सकैत छियै कि कैप्टन मतलब जादा नीक छै रोहित शर्मा कियाकि ओकरा कैप्टेनशी मे बहुत सारा हमसब ट्रॉफी जीतलियै य इंडिया में और मुम्बई इंडियन्स केओ ओ जीत देने छै बहुत सारा
हँ उएह हमरो लागैए किये कोर्ट आर सी बी टीममे नहि छलै कोर्ट शायद ओकर कप्तानीमे छलै
नहि हमरा लागैया देखी टीम मे होइ छै कप्तान की क सकैत छै कप्तान से थोड़े किछु होइ छै पूरा टीम प्लेयर खेले छै ने गेम भ ओ सकैया ओहन किछ सर कम चानंसेस ओते बढ़िया टीमे नहि छलै ओकरा पास अगर बॉलिंग स्ट्रोंग रहै छलै तऽ मतलब बैटिंगमे ओसभ खराब भऽ जाइ छलै एहने छलै लेकिन आब जे छै ने बहुत बैलेंस्ड प्लेयर छै ओकरा पास
एहन नहि छै अगर अहाँके पास टॉप प्लेयरो रहे ओकरा सही टाइमपर अहाँके यूज नहि कर कए पेलियै तऽ ओहो टीम बढ़िआँ नहि कए पाबै छै एहि बेर जेना मुम्बइ इंडियन्सके नै त आइ त मैच प्लेयर सब भऽ रहल छै लेकिन बढ़िआँसँ यूज नहि क पै हर चज बनि जाय तऽ सही आगे बढ़ि
हँ कहि सकैत छी सेहो आब हमरा तऽ ओतेक जानकारी नहि छौ क्रिकेटके तऽ तोहेँ सही कहबही हम ओतेक नहि कहि सकैत छियौ
हँ हँ
लेकिन हमरा पसन्द यै तऽ की कऽ सकैत छीयै पसन्द यै तऽ यै
हँ पसन्द करऽ किछु क नइ सकै छी
और बताही अइ बेेर के आई पी एल के बारे मे तोहर की खयाल छौ
की खयाल रहतै हमर टिम पहिलेही बाहर भऽ गेल
हँ से तऽ छलै अइ बेर मुम्बई के कनि दू साल सँ खराब भऽ रहल छै
दू साल से नइ छ साल आब भऽ गेले जितला ट्र जी रोहित बोल दू हजार बीस मे जीतल छलै
हँ से तऽ छै लेकिन दू साल तीन साल सऽ कनि सिचुएशने खराब मतलब हँ बहुत पहिलेे हे निकलि जाइ छै
आब सुनयमे आबि रहल यऽ कि आई पी एल के मुम्बई इंडियंस लगभग अपन आई पी एल के कोर बदलि रहल छै पूरा आ सूर्या क सूर्य कुमार यादव क हार्दिक पांड्या क सबके रिलीज कऽ रहल छै
सभ केँ हटा देतै
हँ सब गौटे ट्रेड कऽ रहल छै
तऽ आब अनतै ककरा
अब नया नया प्लेयर्स सबके अनतै मेबी अब यंग टीम बनाबै अब रोहित शर्मा रोहित शर्मा बुमराह और इहो सुनैमे आबे छै तिलक वर्मा आब मुम्बई के कप्तानी करतै
आ अच्छा तिलक वर्मा तऽ निकलागय या हमरा
हँ रोहित शर्मा के ई छूट देल गेल छलै कि अहाँ मुम्बईके अगिला कप्तान चूज करू तऽ शायद तिलक के नाम सुनेलल कै हँ
तिलक त ओकर बेटा सामान छै छै ने
हँ ओ त पिता समान मानय
खूब मानै छै ओकरा
हँ
तऽ अइबर आब देता हीं लेकिन जे स्टार प्लेयर सब छलै हँ भऽ सकैया यंगो छै ने जेना देख
हँ लेकिन यंग नैने छै रजत पाटीदार के ऐज थर्टी फोर थर्टी फाइव छै चौंतीस पैंतीस सालके छै वए वएह दिक्कत छै
नीक कैपटन्सी त
हँ कप्तानी आ बैटिंगो बहुत बढ़िया केलकै है मिडील आर्डर सम्भालनाय पूरा
आब लेकिन दू गो ट्रॉफी भऽ गेलै से हमरा विश्वासे नहि होइया आर सी बी के याद छ‌उ कतेक कते कुल मेम चिढ़ाबै छलियै हमरा
हमरात अपने नहि एखनो चीढैबै एखन
अखन तखनो बताही कोनो कोनो टीम केँ जीरो छैक आब जी ई दूगो आइब गेलय बुझैत छियैक
इएह होइत छैक गरीब सबकेँ घर से जो निकल जो बा सोब गरीब क मजाक ज्यादा बनबय छैक
अरे नहि रे तखनो कही या हमरा इसकुलकेँ दिन याद आबि गेल जे हमरा कना जाइत छला तो सभ तते चिड़बैत छलही न
हँ आर सी बी के परफॉर्मेंसो एहन रहैत छलै
ह्म आ ओ घूमो हमरा कतेक चिरबैत रहय ओ सी एस के वला हँ कते हमरा चिरबे ओ अपने सी एस कें वला छलैक न
अरे किछु होय लेकिन जतेक ट्रोल मतलब मुम्बइ इंडियन्सवला ओर आरसीबी वला एक दूसरकेँ करय छैक मतलब नहि सॉरी चेन्नई वाल आरसीबी वला एक दोसर केँ करइ छैक ओते मुम्बई इंडियन्स केओ नहि करइ छै ने चेन्नई वा मुम्ई केत ट्रल करय छैक न ही आर सी बी वला त दुनू तरह से भईचारा बनााकऽ रखैत छैक मुगला
हँ से तऽ छैक ई खाली कियाकि दुनू साउथ केँ टीम छैक ने एगो बंगलोर हो गेलो तऽ एगो चेन्नई भऽ गेलो तऽ दुनू केँ अलगे आगि लागल रहैत छैट एक दोसर पर आ ओहोमे थाला वला टीम तऽ ता किचु कही तऽ
फेवरेट बॉलै मुम्बइ इंडियन्स रहय सेकेंड फेवरट छैक विराट कोहलीकेँ कारण बस आर सी बी छैक
हू एहि बेर मतलब अइ दू साल से ओकर मतलब कनि टिम केँ हमरा नीक लागल प्लेइंग कें जे पीरिट एगो छलैक ने नीक लागय छलैक अगरे सिर्फ प्ले मतलब नीक पता नइ नीक लागल लेकिन
इ साल के त हम पिछला साल बहुत मनबे छलियै जे न हि आर सी बी जीत जाय हमरा हिसाब कहना ई छले जे अगर आई पी एल ट्रॉफी विराट कोहली के हाथं अगर नहि गेले त ई विराट कोहली के दुर्भाग्य नहि हेते ई आई पी एल के ट्रफीे के दुर्भग्य हे विराट ऐगो लेजेंड के हाथ मे नइ गेल
ई बात ई बात कहि क तऽ तू हमर दिल जीत लेलही भाय
इ हम पिछेले सीजन से कहै छी मल पिछला सी जन न नहि कहै पहिने संस्क जे हम चाहै छलियै लेकिन एक हम चाहै छलियै एके गो ट्रॉफी जीत त सला दूसर गलती
नइ नइ ई गलत छै एहि बेर ओ डिजर्व करै छै छलै अइ बेर सबटीम के मुताबिक देखी तऽ ह तऽइ ई लेकिन ओर ओर एकरा दुनूके छोड़ि कऽ आओर कोन टीम तोरा नीक लागै छौ
ह चेन्नईइऽ बिलकुल नइ चेन्नई तऽ एकदम नीचाँ छै
ह्म
और कहियै तऽ पंजाबो बढ़िआँ अगर टीम अगर बैटिंग आओर बॉलिंग के हिसाब सँ देखियै तऽ ओ टीम लखनउ बहुत बढ़िआँ छै बैटिंग मे उपर हँ पर मे मिचल मार्स आबै छै ओकरा साथमे मार्क्रम आबै छै तीन पर मे पूरन आबै छै चारि पर भऽ गेलै पंथ
ह आ कैप्टेन्सी एकर मतलब आओर कोन प्लेयर के कैप्टेंसी तोरा नीक लागै छलौ और सबमे अय बेर वाला टीम मे
हमरा अय बेर गिल के कप्तानी बहुत बढ़िआं लागल ह रजत पाटीदार से जयादा बत हमरा कप्तानी अय बेर गिल तऽ लागल हमरा
हँ गिल मे छै किछ तऽ बात छै ओइ ओकरा मे
पावर प्लेमे जे छै से जेना छओ ओवरमे तीन तीन ओवर सिराज रवाडा सँ निकलबा लेनाइ मतलब लास्टके लेल नहि सोचनाइ बहुत बढ़िआँ करतानी केलकै टॉप थ्री ओकर जियमे मेन बैट टिंगो छलै बस टॉप थ्रि छलै उएह लए क
सुनी ने सुनी ने आ वैभव सूर्यवंशी के बारेमे की कहऽ चाहैत छी
वैभव सूर्यवंशी के बारेमे की कहिये एखन बस नजर नहि लागै ओकरा पृथ्वी सँ जेकाँ अर्ली सक्सेस कखनो कखनो हानिकारक भऽ जाइ छै जे कहि पृथ्वी सॉ वैह पृथ्वी सॉ के स्टार्टिंगे मे सचिन सँ तुलना करऽ लागल छलै लाड़ा स तु लागल छलै लेकिन वह अर्ली सक्सेस क बचा नहि पाबे छै ओहियो बिहारी छै बिहारी सबके सक्सेस आओर जल्दी नहि बचा पाबै छै
आसे आसे बिहारी मे अपन समस्तीपुर के ए बुझै
उए हमर मैथिलस मैथिलस
हँ अपन मैथिलसँ छै तऽ ओ तऽ बुझिते छी आब लेकिन किछु कहि ओ गजबके लेकिन चौदह सालके हमरा नहि लागै हमरा लागैए अठारह सालके कमसँ कम हेतै
अठारह तऽ नहि हेतै
मुँह सने लागै छौ ओकर का दिह स
सोलह सोलह तकके हेतै अठारह क नहि हेतैय कियाकि अभि तक दाड़ियो ओकरा एको रत्ति दिखायो नहि रहलिय एको रति आयल छै ओकरा
तऽ छील लेने हेतै
नहि नहि तऽ ओ सेविंग लए पता चलि जाइ छै ओनाही
अच्छा अब लेकिन किछु कही नीके छै भााय बिहारके एगो मतलब
हँ बिहारके वर्ल्ड वर्ल्ड हँ वर्ल्ड लेवल पर बिहार के नाम लाके गेलै हं ओना बिहारसँ भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर खेल रहल छै जेना ईशान किशन भए गेलै आ बाबु श्रीवत भऽ गेलै ओय के बाद अनुकूल रॉय ओहो बहुत बढ़िआ परफर्म केलकै अय बेर ओ ओकर बाद एहि बेर हैदराबाद मे बॉलर छलै अकरो कुछ छल से एक मुम्बई बौलर छलै तऽ अ मोहम्मद यकिम मुश छलै
आब तऽ इहो सुनलियै य कि अ ओकर टीमे बना देते बिहार के आय पी एलटी ई सब तोरा की लागे छौ ठीक छै
बनतै बहुत मुश्किल छै दस गो दस गो क त ठिक स हैंडल छै चियै अभि दस लागैय टीम बढ़तै नहि टीम जाब बढ़तै नहि ताब बिहार क टीम एतै नहि
कहीं बिहार के टीम बनते तऽ तू चाहबिहि कीधोनी आबे इम्हर
बिल्कुल नहि
कीय त धोनी सपोटर नहि छी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
हम हमरा धोनी पसन्द छू कि
धोनी हम पर्सनलि पसंद पसन्द य हमरा
हमरो पर्सनली पसन्द यए चेन्नई के साथने देखि धोनी जा तक धोनी छै तऽ नीक लागैत छै नहि थला बन जाइत छैक तऽ मने ठीक छै भाय तऽ राखय छियौ आब हम बात खतम करैत छी छी एखन
ठीक छैक
ठीक छै